आयल छिय
ठीक छै बहीन तू ठीक छाँ
हँ हँ एक नम्बर की करै छाँ
खेलाऐं
नहि खेलेलू हैं तू
हमहुँ ने हम अखन जस्ट आ पाच दस मिनट पहिले नहेबे केलियै
ओ हमहूँ अखने नहेलहुँ हे तऽ तोहर फोन आबैत छलौ तऽ कहलिये बात करै छी
हँ की सब बनलु या खाना
भात दालि आलू परोरके भुजिया आलू कठहर के सब्जी
जो बहिन खो जल्दी सँ पता नहि बहिन किया की हम नै खेलहुँ या तोरा नहि पता छो वएह भात दालि सब्जी इह सब बनल हेतेए
खाये बेर मे पता चलै छो
हँ इहो बात सच कहै छी
हुँ हँ-
कहलियू याह ठीक छै कहलियू याह जे बकी कहै छै सेमेस्टर वला के एक्जाम चलै छै
हँ हँ ओहा त
आंय -
हाँ
सेमेस्टर वाला के ने सेकेण्ड इयर वला के न गय
हँ हँ
काल्हि कहै छलखिन हे ओ जे सेमेस्टर लऽ के हमरसभके एक्जाम चलि रहल अछि तोहर तऽ ग्रेजुएशन कम्प्टलिट भ गेलौ न एहि बेर
हँ हँ भऽ गेल एहि बेेर तोरो तऽ भऽ गेल छौ
हँ हमरो भ गेल छै तोहर भाय कहै जे हम दुनू आदमी आ बी एड मे एडमिशन करबा लेब लाखो के एडमिशन तऽ भ गेले
हँ भऽ गेलै आब कॉलेजो जेते पैसो सब भऽ गेलै
हँ आ फेर अपनो सब आब एडमिशन करबा लेब
हँ ओकर त आर के कॉलेज मे भेलेया
कोन मधुबनी आर के कॉलेज अपन सबके मिथिलाञ्चल मे आर के कॉलेज कते बड़का फेमस छै
ओएहे तऽ एकटा फेमस छै आर कोनो छै कहाँ
हँ
हुँ
बढ़िया भेलै अपन लग अपन सबके लग के लग भऽ गेलो
हँ हाँ सबस पास मे इएह छै ने
हँ सबसँ पास भेज ताहिके बाद दरभ्ंगा सह ने
हूँ हूँ
फेर दरभंगा मे तऽ दिक्कतो भ जाइ छै जए आबऽ मे
हँ उह तऽ छै हँ की करै छलेहेँ एखन
बैसल छी ने सोचलियै जे कनी बात कऽ लै छी
ह आर बताबु आ ठीक छौ
हँ ठीक छै सब ठीक छौ गर्मी बहुते छै बहिन बहुत ज्यादा एत गर्मी पड़ै छै ओमहरो गर्मी छौ
बहुतेक लेकिन आइ मौसम ठीक छै
ओ एतय तऽ बड गर्मी पड़े छै बहुत ज्यादे गर्मी छै एतना एते रौदा उगै छै कबे एतेकड़ौदा छै ने
ह्म
जेना लागै छै इ र उदा खाजेते हँ गाँंव तेबे करबै एते रौदाछै लागै छै
अह सब जिद्दिश का लोक छौ कि नहि
छै ने घनी बनी तऽ बिहारीयो छै
ओ दोस्त बनलुवे की ने
जेत कैपिटल ग्रीन में रहे छी ओहो में छै बिहारी लिन मे
एते के सोसाायटी में छै मतलब बाहर में छै केकरो सब कोई टोके नै छै पता छै इ चीज
ओ
सब अपने मे बीजी रहय छै आ जे तोरासँनियत नीक छौ तऽ जेनाकि एहिठमन केएगो लड़की पल्लवी छी से बहुत नीक छै तै के बाद एकटा बहुत नीक आदमी सब छथिन तिनका सबसँ बात होइत रहैया बहुते एहन छी जीनकासे बहुते दोसती भौ गेल‌ हं ई दोस्ती ओते ठीक नै छै अपन गाँंव वाला अलग छी
हँ आब तू ओतै शिफ्ट भऽ जेब तऽ अलग बात छौ
एतऽ क तऽ शिफ्ट भ जेबै एत थोड़े ने शिफ्ट होब ल‌ एलियै एतौ बस हम घुमै ल आयल छलियै
हँ आब गाँव तू तपप्पा जेतौ तऽ आइब जेबही न
हँ हँ प्पा कआाली पूजा प पेठा करबे
हँ हँ इ आइब जैहाँ की पढ़ै छैं
काली पूजा मे बहुते मस्ती कर हमर तऽ कतेक सारा अपन सबके पिकनिक छुटल छौ जे अपना सब पिकनिक करैत रहै छीही
ह्म आब तऽ सब बे अथिये भऽ गेलै वेजिटेरियन
हँ सही बात छै आब अपना सब के कते नीक पनीर के सब्जी बना ले छी मटर पनीर के पुलाव बना ले छी कत
हँ ठण्डी महिना मे त और मजा आबै छै
कते नीक लगलै एक बात क तू हम सान जेे म सबके कते सुंन्दर लगैत छै कॉलम मे जे बन भोज केने छल सब पिकनिक कते नीक लगले
हँ हँ हूं
कते नीक छलियै राइत मे बारह एक बजे कते बजे एलहीं
हँ गे ओहि के तऽ बाते अलग छीय
हँ तै न क कहइ छ ओहि सब बात इएह लगै छै
हँ वीडियो बनाएब आ ने फेर से स्टार्ट कर देखै छी व्यूज कते जाय छै
हँ तऽ देखै छियै कि
हँ
गे एहि बेर जे पिक ए बेर जे कलम मे जे पिकनिक केने छल कते न ओ छलखिन हे चाचा सब छलखिन झाझी छलै फेर की कहै छै ओ सब छलिखीन क मतलब अहाँ सब बहिन सब छलै कते सुन्दर लगै छलै बस एगो हम
हँ यार बाते अलग छै
हँ ओय पिकनिक त आम ताम गिरे छले क नहि गे
बिलकुल नहि बहिन दू बेरसँ की भऽ गेल छौ आम नहि फड़ै छौ
सेहने कहै छियौइको एको टाआम तेय के बाद अपना सब पिकनिक केैला तुसभ कते नीक लागलै-
हॅंं हॅं मनीष भाइ जी सब छथिन एखन रूपेश भाईजी सब एतै तहन फेर पिकनिक हेतै लेकिन एकर सबके तऽ अथी वाला होइ छै अपन सब के भजैते अबेड़
हँ मनीष भाइजी सब एनाहिंतौ मनीष भाइजी सब करै छथिन त सबटा बाहरेमे करै छथिन हॅं
हँ हाँ
हूं एना फेर सब रहतै तऽ आओर नीक लगतै कहिया अबै छथिन रूपेश भाईजी
आ एथिन अगिला महिनामे या एहिमे पच्चीस तक
ओ बहुत दिन भऽ गेलै उनको गाँंव एला
हाँ देखेकि ने डॉक्युमेंट सब गड़बा देलकै यार आने बी एड कऽ लेब दुनू आदमी युप- पीस गऽ केहन छींगे आब के मोन नहि करै छौ
हँ गय अबै छी काली पूजा
काली पूजा मे एबै अच्छा आबेर विद्यानंद के शादियो ठीक हो गेले
केकर
विद्यानंद भाईजी के
ठीक भोगले कहिय हैत उनकर बिआह
हुनकर बिआाह छौ तोरा तीस नवम्बर
तीस नवम्बरके
हुँ हुँ
तुहुँ सब जेब हिन् मौसी गाँंव
हँ तऽ जेबे करबै की काली पूजा रहतै खत्मो भऽ गेल
छैठ सब खतम रहते भऽ गेल
हँ काली पूजा सब खतम भऽ गेल रहते कहिया छै एहि बेर पता नहि छेठ
हॅं देखऽ पड़तै हँ सही बात इ बात कहलियै तऽ हाँ बड़ क छै बिआह हुनकर हल्दियो मेंहदी सब करथिन ओ ने
पता नहि यार हमर मौसी कन जूस छै नहि बता सकै छीओ
और कनी साउस कनी अजीब टाइप पर छै ने बहिन
सुन छै ओकर साअस
देखै नहि छैहि ककरो ककरो खिआइर दै छै किछ किछु लेय नय नय ान छीीज ऐकल
कोनो मतलबे गाड़ीअबैत रहै छै आर
तें न पहिलुका आदमी के बाते अलग छै गरियाब कए ला लागेय छै गेय
ओ तऽ बूढ़ भेलै बहिन बुद्धि भ्रष्ट भेलै अपनो सबके उएह हाल हेतौ
नहि बहिन-
की कहलियै
अपना सबके के अपना जिंदगी कें हिसाब स-
हँ हँ हँ
अपना सब अते दिन थोरे नऽ जिबही बहिन ओही लेल
की
आय
हँ गै पहिलुका पहिलुका लोक सबके बात छौर न
क पहिलुका आदमी सब केसो पोके छले एकोटा अखन अपना सब के हमरा तऽ पैकितो यऽ तैय न काल्हि हम कहलियै जे हमर तुड़ियके तैय काल्हि हम कहलियै जे हमर तुुरियाके बौरद गाछ सुखा गेलै किनका
आओर बहिन की करै छ नहे भूख नइ लगलौ अय तोरा
लेट के उठे छियै न तब नइ लगैए छै पते नहि चलैत छै जे कखन भोर भेलै कखन राति भेलै
हूँ हूँ बस सुत खो और की करते लोग
कुछ ने
हू
फेर उठू भरि दिन फोन चलाउ जिंन्दगी अहाँ ऐतबी तक चलै य कटि रहल ये एखन के हिसाब वला बात कहै छियो फेर एडमिशन करबिय पढ़बै ताहिके बाद न कनि बिजी लोक लाइफमे एखन तऽ बिजी छियैहे नहि अपनासभ
अपनसभके काम कामे कि की छौ
हँ आब अपना सब पढ़बे लिखबे तैय नऽ फेर एडमिशन सब करबा लेबै न तहन फेरबै चैन भऽ जेबै ताहिके बाद फेर सँ पढ़ाइ कन्टिन्यू आ फेर एडमिशन
केना सब के टोके छलै बात करे छलै एत्ते शान्त भऽ गेलखि हैय ककरो सँ मतलब नई गेय
के बाबा सभके
हँ सत्तन बाबा आर शान्त भऽ गेलखिन आ पता नेय कथी भेलैए हऽ हुनका चाची कहै छलै जे हम घिसिया क दऽ आबै छियै ओतअ तहन ओ रोड पर जाइ छथिन भरि दिन अपन रूम मे रहथुन क ककरो सँ कोनो मतलब नेय
ऐना किया नहि य मोन ते ठीक दवाइ तऽ नहि छोड़ देलखिन हेँ गा
पता नय यार की भऽ गेलैय ये
मै गय हम तऽ कहबै एक बेर हुनका डॉक्टर सँ देखा देेही एक बेार और नई दबाई रहथिन छोड़ देने तऽ मोन खराब रहैय भऽ गेल
हँ हुनका मोने खराप रहैत छै कहियो नीक कहाँ रहै छथिन
तेय नऽ कहे छियो एक बेर और दवाई छोड़ि देै ने फेर दबाई करथिन न तऽ फेर ठीक भ जेथिन
हँ हँ
कहियास से एना होइ छै हुनका गेय ई चीज
बड़ दिन भऽ गेलै पता नइ आ बुझााय बाबा सब जे बेसी दिन नइ टिकथिन
ओ एहन टाइपर भऽ गेलखिन हे
हूँ
तै ने कहलिय पहिलु का छथिन ताहिके बादो कते दिन मतलब अखन बढ़िआँ सँ फेर ठीक मतलब इलाज उलाज भऽ जेतै तऽ फेर ठीक ई भऽ जेतै देखियै तू
हँ हँ
आ भले एखन ओ हुनकर तबियत ठीक नय छै लेकिन आश्चर्यजक बात छै एक बैग शान्त भऽ गेलखिन
ओहा ने ओहा ने ओ रहै छलखिन तऽ टोइक दै छलखिन तऽ नीको लगै छी छलैया ओ ककरो नै टोक तू निको ने लगे छै कोई ने गांव में
तै ने कहलियौ है
हु हु आर कह
आओर ठीक बहिन तू आओर कह आओर सब ठीक छो सब किछ
हँ हँ ठीके छै चेल रहल छै जिंदगी
ह एडमिशन सब करते पीने के बाद फेर अपनो सब बीजी भय जेबे कियाकी एखन अपना पास नहि नहि करबेलियै तइ दुआरे